राम राम बहिन की हाल चाल
राम राम बहिन सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल छै
हँ हमे तऽ नीक छियै जेना अहाँके बेटा तऽ दिन भरि मोबाइल मे घुसल रहेत छी की कर रहल अछि
दिन भरि तऽ बहिन की कहि मोबाइले देखे छथि इंटरनेट नाम के चीज घर मे आबि गेल गड़बड़ गेल आ बेटा कहे छथिन ऑनलाइन क्लास करै छियै मम्मी आ मुदा हम देखे छियै कि जे गेमे खेले छै आ रील देखै छै खाली
हँ अब तऽ जमाना बदली गेललौ हमर समय मे चिठ्ठी पत्री पन्द्रह दिनसँ पहुँचैत छलै आब इंटरनेट स एक सेकेंड मे मैसेज चली जायइत अछि व्हाट्सप पर फोटो वीडियो सब तुरत भेटा जाय छै
आजकल तऽ मोबाइले के दुनिया होइए गेल छै की फायदा तऽ बड़ अहि दीदी हँ कहू
न न वही कहे छियै कि बजू ने अहाँ बाजू
फादत तऽ बड़ा आ छि दीदी हमर बेटी दिल्ली मे पढ़ै छैय न
हू
तऽ रोज वीडियो कॉल पर बात हो जाइ छैय ओकरा से आ ओकर चेहरा भी देखी के मोन भऽ जाइ छै पहिले तऽ महिना मे एक बेर फोन होइ छलै ओहो स्टूडियो बूथसँ
हँ जेना देखू ने दूर दराज जे लोक लगाबी गेलै हमर भतीजा भी इन बंगलोर मे छथि आ ओतै से लाइ शादी देखलियौ लागल जेना हमहुँ ओताय छी ई ते चमत्कार भ गेल हमरा ले
आ पढ़ाई लिखाई में तऽ बड़ मदद भेटाय जाइ छै ओकरा से आ यूट्यूब यूट्यूब सुनने छियै न
हँ हँ
हँ यूट्यूब पर सब विषय के वीडियो आबै छैय कोनो बात के वीडियो निकाल सब यूट्यूब प जाइ छैय आ बच्चा जे नहि बुझे छैय न क्लास मे से घर मे आ के सीख लेबै छैय आ आ लॉकडाउन मे बच्चा सब के तेना ई दिक्कत होइ छैय आ लॉकडाउनोमे तऽ ऑनलाइन क्लाससँ पढ़ाइ भेल छैय न
हँ हँ हमरो जे छोट बहिन छथिन ओ गूगल पे सर्च कऽ के प्रोजेक्ट बनबे तऽ छी आ पहिने लाइब्रेरी जा के किताब खोजे पड़ैत छलै आब मोबाइल मे सब जानकारी उपलब्ध भए जाइ छैय जेना डॉक्टर वकील इंजीनियर सबके सलाह घरेमे बैठे भेटी जाइत छैय
आर हेलौ
हँ हँ कहू न बाजू न
हँ व्यापार योजगार मे सेहोमे मदद मिलैत छैय फायदा होइत छै करो मे हमर देवर छथिन ने एगो
हँ
गाममे जे मधुबनी पेंटिंग बनाबै छथिन न पहिले लोकल बाजार में पाँंच सए रुपआ मे बिके छथि छलै आब एमेजोन आ फ्लिपकार्ट मे डालै छथिन न ओ फोटो तऽ आब तो ओ पेंटिंग के पाच हजार मे बिकै छथिन आ विदेश तक ऑर्डर जाय छैय
बताउ तऽ कितना बड़ फायदा भेल इंटरनेटसँ आ ऑनलाइनो ऑनलाइनो शॉपिंग से समय बचैत छैय आ घर बैठे राशन कपड़ा दवाई सब आबि जायत छै बूढ़ पुरनिया के लेल तऽ वरदान भऽ गेल गेल जेना लाइन मे लगबाक झंझटो खतम भऽ गेल
हँ बहिन सरकारी काम सेहो आसान भए गेल आ जाति निवास आय अपन। प्रमाण पत्र ऑनलाइने बन जाइ छै, ई सभ भी आजकल आर जानै छियै लोक के टिकट बिजली बिल आऔर गैस के बुकिंग सभ मोबाइले से हो जाय छै। पहिने त दिन भर ऑफिस के चक्कर लबगाबे के पड़े छै
हू। जेना किसान के लेलऽ सेहो फायदे मंन्द छै, मौसम के जानकारी मण्डी के भाव नया तकनीक सभ फोन पर हमर भैया जे यूट्यूब देखके खेती जे भी खेती शुरू केलनि आ फायदा बेसियो होय छै ने
हँ, ठीके। आ बैंक के काज तऽ एकदम आसान हो जाइ छै, आ यूपी आई से एकदम। सेकेंड मे पाय भेजू तुरन्त पैसा चल जाइ छैय एटीएम के लाइन मे लगे के जरूरत ने पड़े छैय आज करता ओर हम तऽ गाममे सब्जीवला के सेहो फोने पे सभ पाइ दे देबे छैय
हँ जतय फायदा अछि, टते न नुकसानो ससँ हो कम नहि छै सभसँ पैघ नुकसान बच्चा सभ बिगड़ि रहल अछि।
हँ। सही कहै छिये बहिन हमर बेटा छै ने राति राति भर बुक गेम खेलै छै। आँखि लाल हो जाइ छै, ओकर आ पढ़ो मे आज कल चौपट। ठीक जाइ छै ओ आ मना करू तऽ गुस्सा करै छै, खानो नहि खाय छै। आ डॉक्टर कहे छथिन एकरा मोबाइल एडिक्शन भऽ गेल छै।
बताउ त
ई ते बड़ परेशानी के बात छै, रील शॉर्ट्स देखी के बच्चाके दिमाग खराब भऽ रहल छै
हँ।
जेना किताब पढ़बाक धैर्य खतम डान्स गाना। के नकल कऽ कऽ के गलत करैत अछि।
हँ। अश्लील वीडियो कितना आबै छै, ओकरा मे एकदम गन्दा गन्दा वीडियो आज कल ऑर्केस्ट्रा ही सभ क बिहार मे कितना गन्दा गन्दा सभ ऑर्केस्ट्रा ई सभ होइ छै ने
हँ, हँ।
आ गन्दा चीज सेहो आबे छै, असानी से बच। बच्चा सभ के भेट जाइ छै, आ छोट छोट बच्चाके हाथमे मोबाइल के देख। खी रहल छथिन आ मइयो बापके। पता नहि रहल छै, संस्कार तऽ। सब पूरा खतम हो जाइ छै आजकल के माइयो बाप ओसने हो जाइ छथिन तनी मनि बच्चा के दे दह चुप कराय खाय
आर अपन काम मे लगत छथिन
हँ जेना देखो साइबर क्राइम जे बढ़ि गेल कालहि हमर पड़ोसिन के फोन आयल कि अहाँके बेट एकसीडेंट मे अह पचास हजार भेजू आ बेचारी डरीके भेजी देलनि आ बाद में पता चलल जे फ्रॉड छलै
ओ हाँ बहिन आज कल ओ टी पी भी शेयर नय करे के छै केकरो से ओ टी पी सेयर कऽ देलही तऽ खाता खाली हो जेतै आ पासबुक पर नकली प्रोफाइल बना के लोक के ठगी ले छथिन
हाँ हाँ
आ लड़की सब के फोटो एडिट कर कऽ के ब्लैकमेल करैत छथि थिन आजकल के लैयका सब आ इहे लएकी कि गाँव के हो छथिन ने तऽ उएहे लै किी सभ आत्महत्या कर लेब लेब छथिन
आ एकर स्वास्थ्यो पर सेहो असर पड़ै छै दिन भर मोबाइल देखी के आँखी खराब गर्दन मे दर्द राति में नीन्द न ही
हाँ
बच्चा सब मोटा हो रहल अछि खेलाइ कुदाइ बन्द आ खाली बैठ के मोबाइल देख देख रहैत आछी
हाँ ठीके कहै छियै अहाँ के अऽ सामाजिक मेल जोल भी खतम हो जाई छै बहिन आजकल कहाँ उतना कोई किसी से बतियाय छै आ पहिने साँझ में सब दलान पर बेसी के गप करै छथिन आब सब अपन अपन मोबाइल में घर मे चार गोटे छेक तऽ चारू ग चुप चाप मोबाइल देखैत छथिन
हाँ ई तऽ सब घर के एकदम परेशानी छै रिश्ता नाता सब कमजोर भऽ रहल आछी शादी बिहाह में लोक आबी के फोटो खिचबै तऽ आछी स्टेटस लगाबे लेल दुल्हा दुलहिन से बातो नाही करत आछी श्राद्ध भोज में से हो रील बनबैत अछि
अफवाह बड़ तेज से फैले छथिन आ व्हाट्सऐप पर किछु लिख खी नहि भेज दियै बिना जाँची के लोक विश्वास तऽ कऽ लेथिन आ दंगा फसास हाँ कहू
हाँ हाँ हाँ बज्जु ने बज्जु
हाँ दंगा फसाद भऽ जाई छै ई सब से कोरोना में देखी नय केतु के गलत इलाज वायरल भेए गेल छै
हँ तखन उपाय की छै पढ़ाई के नाम पे नकल बढ़ी गेल बच्चा गूगल से कॉपी कऽ कऽ के होमवर्क करे लेल दिमाग नहि लगाबैत अछि परीक्षा में में ऑनलाइन चीटिंग बढ़ गेल छै आ ज्ञान जे खतम भए गेल और
ओ
खाली ओकरा आर में देखू तऽ ज्ञान खतम भऽ गेल और नकल और चीटिंग खाली बढ़ गेल छै
हं
डिग्री खाली
ठीक छै बहिन जाई छियै बाबू के स्कूल के लाबे के टाइम छै ह जे हँ रोवे छै
हँ जाउ देखु अपन बाबू के देखु
ठीक छै